चलू
हं हेलो नमस्कार
बहुत दिन बाद आरामसँ गप्प होइत अछि एहि सवेरे चाय पीबैत समय अचानक उपर जाय छी एहि सवेरे चाय पीबैत समय अचानक मोन पड़त जे हमसभ कतेक दिनेसँ बस काजक बात करैत छी मुद्दा आराम से बेसीेक' सामान्य विषय पर ब बातचीत करबाक अक्सर बहुत कम भेट भेटैत अछि सोचलहुँ जे आइ किछु समय निकाली अहाँसँ नीक जकाँ गप कयल जाय कारण एहि बातचीतसँ मन सेहो प्रसन्न रहैत अछि या बहुत नव विचार सेहो सुनै लेल भेटैत अछि
नमस्कार ई बात तऽ बिलकुल सही कलियौ आइ काल्हि ई व्यसता एतेक बढ़ि गेल अछि जे मित्रसभ सामान्य बातचीत सेहो कठिन भए गेल अछि अहाँके सन्देश देखिके बहुत नीक लागल
हम काल्हि एकटा विषय पर बहुत सोचि रहल छलहुँ हमरा लागैत अछि जे आइ काल्हि लोकसभ सफलता काज या भविष्यक योजना पर तऽ बहुत चर्चा करैत छथि मुदा आत्मविश्वास पर कम गप होइत अछि जबकी हमरा हिसाबन जं आत्मविश्वास निहित होइत तऽ कोनो व्यक्ति अपना क्षमता अनुसार प्रदर्शन नहि कर सकत एहि कारण सोचलहुं जे आइ एहि विषय पर गप कयल जाय
बहुत रोचक विष विषय चुनलियौ वास्तवमे आत्मविश्वास जीवनक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
बिलकुल बिलकुल आ एकटा रोचक बात ई अछि जे बहुत लोक आत्मविश्वास आ घमण्डके एक बुझैत छथि जबकि दुनू मे बहुत अन्तर अछि आत्मविश्वासक अर्थ अछि अपन क्षमता पर विश दस घटनाय मुदा घमण्डक अर्थ अछि अपनाके सबसँ श्रेष्ठ बुझनाय यही अन्तरके बुझनाय बहुत जरूरी अछि
हँ ई अन्तर बुझनाइ अवश्य अछि कतेको लोक एहि बातमे भ्रमित रहैत छथि
हमरा विद्यालयक समयक एकटा घटन मोन पड़ैत अछि जखन कोनो प्रतियोगिता होयत छल तखन कतेको विद्यार्थी बहुत योग्य होयत छलाह मुदा मञ्च पर जाइते घबराय जाइत छलाह दोसर देिश किछु विद्यार्थी कम तैयारीक बावजूद आत्मविश्वासक कारण नीक प्रदर्शन कए दैत छलाह इहू समय से हमरा बुझायल जे केवल ज्ञान प्राप्त नहि ई आत्मविश्वास सेहो जरूरी अछि
सही बात प्रस्तुति आ आत्मविश्वास कतेको बेर परिणाम पर बहुत प्रभाव डाबे क
अहाँ अपने अनुभव से बताउ कि अहाँके कखनो एहन स्थिति भेल अछि जे तैयारी पर्याप्त छल मुदा आत्मविश्वास कमी महसूस भेल हो
हँ एहन स्थिति तऽ बहुत लोकक जीवनमे आबैत अछि विशेष क' जखन कोनो नव परिस्थिति हो
बिलकुल बिलकुल हमरा लागैत अछि जे नव परिस्थिति सबमे घबराहट स्वाभाविक अछि समस्या घबराहट नहि बल्कि ओहि घबराहटक कारण प्रयास छोड़ि देने अछि बहुत सफल लोकसभ सेहो शुरू मे घबराहट छला मुद्दा प्रयास करनेक नहि छोड़
ई बात ते प्रेरणादायक अछि निरन्तर प्रयास बहुत जरूरी होइत अछि
आब हम एकटा दोसर बातपर ध्यान देन छी जखन हम अपन तुलना हर समय दोसर लोकसभसँ करैत छी तखन आत्मविश्वास घटैत लागैत अछि कारण हमेशा कोनो व्यक्ति हमसं आगे देखाइत रहत मुदा जे हम कली क अपन स्थितिक तुलना ऐसे करी तखन प्रगति स्पष्ट देखायत अछि
हँ तुलना कतेको बेेर अनावश्यक दबाव पैदा करैत अछि
सही कहलनु सोशल मीडिया करे युगेमे ई समस्या औरी बढ़ि गयल अछि लोक सब केवल सफलता क्षण देखबैत छथि संघर्ष नहि परिणाम ई होइत अछि जे देखनिहारकें लगैत अछि ई जे सबके जीवन बहुत व्यवस्थित अछि ए केवल हमरे संघर्ष करय रहय पड़त
हँ ई वास्तव मे एकटा महत्वपूर्ण बात अछि
हमरा लगैत अछि जे आत्मविश्वास धीरे धीरे बनत अछि ई कोनो एहन चीज नहि जे एक दिनमे पर्याप्त भए जायत छोट छोट उपलब्धि नियमित अभ्यास आ अपन प्रगतिके स्वीकार करनाय ईसभ मिला क' आत्मविश्वास मजबूत बनैत अछि
बिलकुल छोट सफलता सेहो महत्वपूर्ण भूमिका निभइत अछि
हँ देख उदाहरण ले ले जहाँ कोनो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बोलै मे घबराहत रहैत अछि तऽ ओकरा सीधा हजार लोकक सामने नहिह भेजबाक छै पहिने पाँच लोकके सामने बोलब फेर दस फिर बीस फिर फीर अनुभव बढत या आत्मविश्वास
हँ चरणबद्ध तरीका वास्तवमे उ उपयोगी होइत छी
एकटा बात आओर कतके लोक गलती करबाक डरसँ किछु नव शुरू नहि करैत छथिन मुदा हम मोनैत छी जे गलती करब सिखबाक आवश्यक भाग अछि जे हम गलती नहि करब तऽ सुधार सेहो नहि कर' सकब विद्यालयमे जखन हम गणित सीखैत छलहुँ तखन कतेको प्रश्न गलत होइत छल मुदा एहो गलतीसँ सीखब कि अगले बार सही उत्तर देब सक होइत छल
सही बात गलतीक प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखनाइ जरूरी अछि
आ आत्मविश्वासक एकटा स्रोत तैयारी सेहो होइत अछि जतेक तैयारी बेसी होयत जतेक तैयारी बेसी रहत ओतेक आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़त कतेको लोक केवल प्रेरणादायक बात सुनि के आत्मविश्वासी बने चाही छै मुदा वस्तविक आत्मविश्वास मेहनत आ तैयारी से उत्पन्न होइत अछि
ई बात बहुत व्यावहारिक अछि तैयारी वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण रखैत अछि
हमरा खेल कूदमे सेहो ई बात देख' लेल भेटैत अछि कोनो खेलाड़ी मैच से पहिने जतेक अभ्यास करतै छै मैदानमे ओतेक निश्चित रहैत अछि जे अभ्यास नहि बदै ओतऽ मन मे संदेह रहैत अछि जीवन ब चित्रमे ई लागू होइके छै
हं खेलकूद ई बातक नीक उदाहरण छै
अहाँके की लागत अछि आत्मविश्वास बढ़बैके लेल सभसं महत्वपूर्ण आदत कोन हो सकैत अछि
हमर विचार से नियमितता सकारात्मकता सोच महत्वपूर्ण अछि
हमरो ओहन लगैत अछि जखन हम नियमित रूप से काज करैत छी तखनर एक विश्वास उत्पन्न होइत अछि जे हम धीरे धीरे दिशामे ब रहैत अछि एहि विश्वासक कारण कठिन परिस्थिति सेहो मन स्थिर रहैत अछि
बिलकुल नियमितता बहुत शक्ति दे के छै
आ परिवार आ मित्र सब भूमिका सेहो महत्वपूर्ण होइत अछि कतको बार जखन हम स्वन्य पर सन्देह करैत छी तखन कोनो नज व्यक्ति हमर क्षमता पर विश्वास जता कऽ प्रेरित करैत अछि एहि कारण सकारात्मक लोक सब तथा रहिना बहुत जरूरी अछि
हँ वातावरण प्रभाव बहुत गहरा होइत छै
स ही बात जह हम हर समय नकारात्मक सोच रखी है लोक सब बीच रह त धीरे धीरे अपन सोच सब प्रभावित भए सक मुदा प्रेरणादायक आ उत्साह बढ़वा लोक सब्र से आ विश्वास पड़ै अछि
की बात ता एन ब से क स्पष् छी
आखिर मे हमरा लगैत अछि जे आत्मविश्वास अर्थ ई नहिह जे कखनो नहि डरत वास्तविक आत्मविश्वास अर्थ डर रही त प्रायास कयलाह सँ अर्थडरक उपस्थिति बकीडरक बावजूद आगे बढ़ै होइत छै
बहुत सुन्दर विचार छी एहि प्रकारे सोचला से विषय बहुत स्पष्ट भय जाइत छै
सच कहू तो आइ एहि विषय पर गप क बहुत नीक लागल कतो बारन चर्चा केवल ध्यान नहि बढ़बैत अछि बल्कि अपन सोच के सेहो व्यवस्थित करैत अछि हमरा लागैत अछि जे जीवन कतो समस्या केवल सही दृष्टि गुण विकसित करनाे बगै सक क छै
हमरा सेहो बहुत आनन्द आयल विषय सेहो रोचक छल आ बातचीत बहुत स्वाभाविक लागल
त भइ ठीक है जी फेर कहियो समय निकाली क दुोबारा कब करब अगिला बार शायद समय प्रबंधन मित्रता यात्रा पुस्तक खेलकूद अथ दोसर कोनो रोचक विषय पर चर्चा करब एन बातचीत जी र चाही
अवश्य हम प्रतीक्षा करब बहुत नीक लागल
हमरँ चलू अब अनुमति दियौ अपन ध्यान रखब सकारात्मक बिलकुल सकारात्मक रहब आ अपन आत्मविश्वास सदिकन बनााके रहब
जरूर अहाँ सेहो स्वस्थ आ प्रसन्न रहू नमस्कार
नमस्कार